हेलो
हेलो।
बस छै
हमर हाल चाल तो नीमन छै। ओर कहू।
सभ बढ़िआ छै एकटा आन क्षेत्र अछि जीनका हम गाव मे दे देख छी जे महिला सभ आपस मे मील के बचत करैत छथि अ बैक से लोन लैत छथिन अपन छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करैत छथिन। एकरा अहाँ कोन देखैत छै ह
जीविका स्वास्थ्य मे बिहारमे नारी सशक्तिकरण रीढ़ कतडी बनि गेल अछि। अही सा महिला। सभ केँ आत्मविश्वास बहुत बड़ अछि। जे महिला। पहिने घर से बाहर पैर नहि रखत छली ओ अवा कऽ आब। बैक मैनेजरसँ आखि मे आँखि मिलाकत बात करैत छथिन। ओ अपन बच्चा शिक्षा स्वस्थ आ घर कऽ जागरूक लेलऽ पुरुष पर नै निर्भर नहि छथि आर्थिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वस स्वस्थ स्वतंत्रात मार्गसँ सशस्त करैत छथि
हमारी सशक्तिकरण मे हमस विधानी हम सभ नारी सशक्तिकरण मे पुरुष वर्ग की भूमिका निभा सकैत छी। कतेक लोक सोचैत छथिन जे ई केवल महिला सभक आन्दोलन अछि एहिमे पुरुषके की करबै
ई बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु अछि बहन नारी सशक्तिकरण केवल महिलाक मुद्दा नहि अछि ई पूरे सामाजिक मुद्दा अछि बिना पुरुषक सहयोग आ मानसिकता बदले ई कखनो पूरा नहि भा सकत अछि सब सबसँ महीने कहिने पुरुषक सबके अपन घरसँ शुरुआत करक चाहि अपन बहिन पत्नी आ बेटी के ओ अधिकार आब सबसँ पहिने पुरुष सबके अपन घर से शुरू करत अछि ओ अधिकार सामाजिक दऔ जे जहाँ एतक लेल चाहते छी घरक काम केवल स्त्री करत जिम्मेदारी नहि थिक अहि मे हाथ बटाउ जखन एकटा पिता अपन बेटी के बेटा जका उड़बाक लेल पख दैत हथी तह ओ बेटी पूरा आकाश नापी सकैत अच्छ
अहाँ ठीक कहलिये बहन हमहि कतेको बेर देखैत छीये जे घरमे माँ बहिन बेसी काम करत पढ़ैत अछि भाइ सब आराम से बैसल रहैत
छति ह अब हँ आब हम आबसे घरक काममे माँके हाथ जरूर बँटाब
नीक विचार अछि जखन बदला समाज बदलाय मिथिलाञ्चलमे आ आब लड़की सब शिक्षा खेलकूद कला साहित्य आ सर्वी से वील सर्विस सर्विसेज मे सिविल सर्विसेजमे सेहो नाम रौशन करत रहैत रही अछि शारदा सिन्हा जी के देखू ओ अपन स्वरसँ पूरा विश्वमे मिथिलाक नाम चमकौलिन मधुबनी पेंटिंग केँ प्र श्री प्रधा श्री विजेता महिला सब अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लए गेलही ई सबके अछि इ सब सशक्तिकरण अनुपम उदरण थी
हँ सखी आजुक डिजिटल युगमे इन्टरनेट आ सोशल मड डिया से हो महिला सब केँ एकटा नया मंच देलक अछि मुदा एकर सास आ साइबर क्राइम आ सुर क्षा खतरा सेहो बढ़ि गेल अछि एहि पर महिला सबके कोना सर्तक रहय चाही
हू डिजिटल साक्षरता आजुक समय मे बहुत जरूरी अछि तकनीक एकटा हथियार अछि जकर सही उपयोग महिला सबके मजबूत बना सकैत अछि ओ ओ घर बसायल सीख सकैत अछि छथि अपना बे पार बढ़ा सकैत छथि आ अपन आवाज दुनिआ धरि पहुँचा सक जहाँ धरि सुरक्षाक बात अछि तह महिला सबके डीजी टल सुरक्षाक नियम जा जनबाक चाही साथ ही समाज आ प्रशासन केँ सेहो कड़ा कदम उठा उठबाक चाही ताकि डिजिटल स्पेस महिला सबक लेल सुरक्षित हँ सकै तै नै कतऽ घरमे बस जेनाइ कोनो तऽ माधान नहि थीक मुकाबला करनाई ही समाधान अछि
अहाँ केँ साथ एहि बातचीतसँ हमरा सारा संशय दूर भऽ गेल अब हम अपना संवादकेँ एकटा नीक रूप दऽ सकैत छी हम अपन भाषणके अन्त कोना करू कोनो नीक सन्देश केँ साथ
हँ अपन संवाद आ भासनकक अत एकटा करा सन्देश आ कविता पंक्तति। स कतय सकैत छी मैथिलीमे कहू जे नारी कोनो दयाकऽ पात नहि छथि ओ शक्त छथि। समाज के हुनका पर। उपकार खराब बक जरूरत नहि अछि बस हुनकार मार्गसँ बेड़ी सभ हटा लेबाकऽ जरूरत अछि अ अहाँ। अहा ई पंक्ति सेहो जोड़ि सकैत छी जखन जखन जागृ भेल अछि नारी। बदलि गेल अछि सृष्टि सारी मिथिला कऽ ई पावन माटि कहैत अछि। अब बेटी नहि रहत करो पर भारी
अहाँ तऽ हमर भाषण के अद्भुत बना देल अब हम पे आत्मविश्वास के साथ मंच पर जा कर मैथिलीमे अपन बात रखल आ सभ गोटे के जागरू कऽ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के समय मे तो कही न कही हम देखिखै छियै गाव शहरमे अ बेटी लोको लोग जागरू कऽ होवए छै बेटी लोक के पठाबै छै। हमरे एगो सखी छै बड़ी। गाव के बड़े गाव के एकदम मीठा देहात के छै से ओकर बाबूजी खेत बेचके ओहि खातिर पढ़ेलथिन। इंजनियरिंग करलड़थि से। अभी वहो बेटी बड़ी नाम रोशन करै छै। भऽ आई टी कम्पनी मे काम करै छै आऔर गाव कऽ अपन माय बाप के मान सम्मान बढ़ा रहे तऽ हम देखै छियै कि आब गाव के लोगन भी जागरू कऽ होबै छै बेटी लोक के पढ़ाबै छै। बेटा बेटी ओत अन्तर न करै छै। लेकिन ह लेकिन अब केओ बहुत जगहमे भेदभाव होबै छै। लेकिन पहिलेके तुलनामे अब तो जदी कम होइ छै। त ई देख के मन खुश लगै छै कि जेना लोगन सभ इतना सरकार है जी। समझाबै छी सोशल मीडिया के प्राभ प्रभ द्वारा प्रचार। प्रसार करै छै कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तऽ ई सभ तऽ पहि जरी अभियान सफल होइत नजरि आबै छै।
हु हु हु हु सही कहै छै सखी नीक कहे से आब तो हमहु देखेये छै हमारो तरफ मे बड़ी बेटी लोग के अ सम्मान मिले से कार से ब पढ़ाई लिखाई मे फ्री चीज देय छै सरकार किताब कॉपी से लेके छात्रवृति तक दै छै लड़की लोग के पढ़ाई के भी खर्चा कम कर फ्रिये मे होय छै समझा
ओ ठीक हे सखि आब हमरा के भेल एगो काम आबै छै तऽ हम करै छियै
ठीक छै ठीक छै